हेलो
राम राम कका की हाल चाल है अहाँके बेटा तऽ दिन भरि मोबाइल
चलू
घुसल रहत आ छी हेलो हेलो
आ की कहू इंटरनेट न चीज घर मे आबि गेलै तऽ गड़बड़ा गेल
हमरा बेटा कहैत छी ऑनलाइन क्लास छी देखैत छी तऽ गेम खेलैत रहैत छी देखैत रहैत छी
ह अब तऽ ज़माना बदल गेल हमरा समयमे चि्ठी पतरी
पत्री पहुच छलै आब इन्टरनेटमे एक सेकंड मैसे त चलि अछ हा त अछि
हँ आब तऽ जमाना आब तऽ
हँ ई तऽ बात ठीको छैै बेटी दी पढ़ै छी रोज विडियो कॉल पर बात करै छी ओकर चेहरा देखी तन न घल जाइ छै पहिले तऽ महिना मे एक बेर फोन आएल छै ह स्थिर
ह राजछ के लोग लग अभी गेलले हमार भतीजा अमरीकामे छैके ओते सब लइ शादी देखली लागल जेना हमहुँ ओथै छी ई तऽ चमत्कार भऽ गेलै हमरो पोती गूगलपर सर्च करके प्रोजेक्ट बनबैत अछि पहिने लाइब्रेरी जाइके किताब खोजे पड़ैत छलै आब मोबाइलमे सब जानकारी डाक्टर वकील इंजीनियर सबके सलाह घर बैठे भे भेटी जायइत जेके छै
आ व्यापार रोजगारमे सेहो फायदा हमर हमरा भाइ ग्राममे मधुबनी पेंटिंग बनबैत छथिन लोकल बाजार मे पाँच स पाँच सए मे बिकैत छलैक फ्ड पर फोटोटलज छै पाँच हजार में बिकैत छै विदेश तक फोटो जाइत छैक
हँ ऑनलाइन शॉपिंगसँ समय बचैत अछि घर बैठे राशन कपड़ा दवाई सभ आबि जाइत छै बूढ़ पुुरान केँ लेल लेल तऽ वरदान भऽ गेलय लगबईकेँ झञझट खतम
ठीके कहलियौ सरकारी काम सेवा शान भए गेलै जाति निवास आ प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनैत छी रेल टिकट बिजली बिल गैस बि सब मोबाइल से पहिने तऽ दिन भरि ऑफिसकेँ चक्कर लगाबय पड़ैत छलैक
किसान कें लेके सोहे फायदेमन्द मौसमकेँ जानकारी मण्डी केँ भाव नया तकनीकसं फोन पर हमार भैया युटुब देखी केँ जैविक खेती शुरू केलनि आब फायदा बेसी होइत छनि
बैंक केँ काम मे त एकदम आसान भए गेल यूपीआई मे यूपीआई से एक सेकंड मे पाइ भेजू एटीएम केँ लाइन मे लगबाक जरूरत नहि हम त गाममे अ सब्जी गाममे सब्जीवला केँ सेहो फोन फोन पे सँ पाइ दैत छी
मुदा दीदी जते फायदा अछि तते नुकसान सोहे कम नहि छैक सबसे पैघ नुकसान बच्चा सब बिगैड़ल रहल अछि
उ तो सही बात कहलियो हमार भतीजा आर राति रति भर पबजी खेले छी आखि लाल पढ़ाई चौप मना करु तो गुस्सा करे छी और खाना नहि खाई छी डॉक्टर कहैत छथिन एकरा मोबाइल एडिक्शन भए गेलय
रील शॉर्ट देखी देखिकेँ त बच्चाकेँ दिमाग खराब भए रहल छैक पन्द्रह सेकेंडस बेसी ध्यान नहि लगैत छै किताब पढ़केँ धैर खतम आर डांस गाना केँ नकल क क गलत हरकत करैत अ छी
त सही कहलियौ अश्लील वीडियो गन्दा चीज सेहो आसानीसँ भेट जाइत छैक आ छोटकुन बच्चाकेँ हाथमे मोबाइलकेँ देखि रहल छी उसे माँ बापके पता नहि संस्कार खतम भए रहल छै
साइबर क्राइम बढ़ि गेलय काहि हमार पड़ोसीन केँ फोन आइ अहाँकेँ बेटा एक्सीडेंट मे अछि पचास हजार भेजू बेच चारी डरी केँ भेजी देलनि बादमे पता चलल जे फ फ फ्रॉड छलै
त टी पी शेयर क देलियै ओ टी पी शेयर कए देलियै त खाता ख खाली फेसबुक पर नकली प्रोफाइल बनाकेँ लोककेँ ठकैत अछि लड़की सब केँ फोटो एडिट क केँ ब्लैकमेल करे छी गांव केँ कतेको लड़की आत्महत्या आत्महत्या कय लेलक
स्वास्थ्य पर सोहे असर दिन भरि मोबाइल देखि केँ आँखि खराब गर्दन मे दरद रातिमे नीन नहि आबैत छैक बच्चा सब मोटा रहल अछि खेलाइ कुद बन्द खाली बैठे केँ मोबाइल
ह ठीके कहलियौ समाजिक मेलजोल खतम भए गेले पहिने साँझ केँ सब दलान पर बैसकेँ गप करैत छलै आब सब अपन अपन मोबाइल पर घरमे चारि गोटे छ त चारू चुपचाप मोबाइल देखैत छी
रिश्ता नाता कमजोर भऽ रहल अछि शादी ब्यामे लोक अभी के फोटो खिचबाक अछि स्टेटस लगाबै लेल दुल्हा दुल्हन सँ बातो नहि करत अछि श्र श्रादध भोज मे सोहे रील बनबैत अछि
हँ अफवाह बड केस फैल छी कि वाटसप पर किछु लिखिक के भेजि दिऔ आ बिना जाँचने लोक विश्वास के लैत छी दंगा फसाद भए जाएत छै आ ओना मे देखलियो ने कि कतो गलत इलाजल भए गेलै
पढ़ाई के नाम पर नकल बरी बढ़ी गेलै बच्चा गूगल से कप पी कऽ कऽ होमवर्क जमा क दैत अछि दिमाग नहि लगाबैत अछि छि परीछा मे ऑनलाइन चिटिंग ज्ञान खतम डिग्री खाली
हँ तखन उपाय की छै इन्टरनेटके बिना रहलो नहि जा सकैत छी आ संग्रहालय से नुकसानो छै
पहिल बात नियंत्रण बच्चा के अठारह साल से कम से सोशल मीडिया न दिनमे एक दो घंटा सँ बेसी मोबाइल नहि रात्रि मे नओ बजे के बाद सबके फोन जमा कऽ लियौ
हम तऽ आब खानाके टेबलपर मोबाइल बैन कऽ देने छी परिवार संग बैठी के बात करैत छी संडेके दिनो मोबाइल डे मनबै छी आ लूडो कैरम अन्तराक्षी खेलै छी
दोसर जानकारी बच्चा के बुझाउ जे इंटरनेट पेपर के देखबाक चाही की नहि ही गुड टच बेैड टच जाके गुड इंटरनेट बेैड इंटरनेट सिखाबो ओ टी पी पासवर्ड कर लो नहि देबाक चाही
हँ समय के उपयोग इंटरनेट से स स्किल सिखू सिलाई ब्यूटी पार्लर खाना बनाबे इंगलिश यूट्यूब प्रमुुख कोर्स अछि ओकरा पाइ कमाबयमे लगाउ टाइम पासमे नहि
की करू चर्मी सुरक्षा फोनमे ए एन्ट्री वायरस राखू अंजान लिंक पर क्लिक नाहि करू फेसबुक इंस्टा पर प्राइवेसी सेटिंग ऑन रखू अपना फोटो पब्लिक नाहि करू
ठीके कहलियौ डिजिटल डिटॉक्स हफ्तामे एक दिन मोबाइल बन्द कके प्राकृतिके संग समय बिताउ गाछ वृक्ष लगाउ किताब पढ़ू आओर दादा दादी के से कहानी सुनू
सरकारके सोहे जिम्मेदारी छै इसकुलमे साइबर सुरक्षा विषय पढ़ाबै गाम गाममे जागरूकता शिविर लगवाए गलत वेबसाइट बैन करवाए
हँ ठीके कहलियौ माता पिताके सभसँ बेसी रोल छै खूब दिन भरि रील देखैत देखबै आ बच्चाकेँ डाँटबै तऽ केना हेतै पहिने अपन आदर सुधारू बच्चा केँ समय बच्चा के समय बिताउ ओकर दोस्त बनू
सही बात छै इंटरनेट छुरी जाके छै ओकरासँ फल का टू से हाथे ई अपन पर छैेक ओकरा मालिक बनू गुलाम नहि फायदा उठाउ नुकसान से बचू
ई एस साक्षक आ ने इन्टरनेट खराब छी न मोबाइल खराब खराब छी ओकर गलत इस्तेमाल विवेकसँ काम लेब तऽ ई विज्ञान वरदान छी नाहि त अभिशाप बनी जायत
चलू चलू आब उठैत छी अहाँके बातसँ आखिर खुली गेल आइएसँ घरमे नया नियम लागू करबै राम राम राम
ठीक छै आब हमरो एकटा फोन आबि गेलै आब रखय छियै आ टेक्नोलॉजीके सङ्ग चलू मुदा संस्कारके नहिँ बिसरू ठीक छै राम राम बादमे गप करब